जय झूलेलाल भईया। केड़ो हाल चाल आ? अच्छा अख लॻी ई पो, वाधाईयूं तव। छोकी मुंजी बि आउट गोइंग बंद थी वई आ।
हिन सां हिन सां इहो समझण आयो कि जीका ग्रुप में आयो न जो मां ग्रुप में ओके लिखयुम न, त लॻे तो एप जे ज़रिये हिन जो कुझ आहे कॉने क्टिविटी त हुन सां पो ई फोन ती लॻे मन मां ईअं महसूस थियो अलाए छो छो कि मां तहांखे पहरु बि लॻाइण ई कोशिशि कई त न पी लगे
अच्छा।
हा त मां तहांखे लिखियो जो मांव कि मसेज में की नथी लॻे त पो तहां बि लिखियो की मां जी बि
हा हा मां पढ़यो न, मुंजी बि बंद आ
ता छो बंद आ घणन ॾींहं खां बंद आ इअ?
मुंजी त आउट गोइंग कंप्लीट थी वई आ न।
तहां घणा कमाया वता तव पो?
मां कुझ बि न अञा हज़ार रुपया कुल आया बस।
अल्ला! पंज छह हज़ार अची चुकया तहांखे त।
कुल हज़ार जा आया बस।
चलो ठीका आहे पार्टी कजो
हा ब हज़ार आयो आ हिन खां मथे आयो ही ना हे।
त पो तहांजी चालू कॾी थींदी आ?
मुंजी आउट गोइंग कंपलीट थी वई आ इनकमिंग इनकमिंग चालू थी न बस हाणे। इहे ब़ि अलाए हाणे घणियूं कॉलियूं करणियूं आहिनि? ख़बर न आहे हिन जूं।
न त तव्हां करे नथा सघो हाणे
न न, मां करे न थी सघां, मतलबु की कोई कंदो त मां उहा जॉइन करे
न त तां घर तां मतलबु माना घणनि सां ॻाल्हाए चुका आहियो, की हाणे तहांजी हू बंद थी वई आहे? त असांखे भी पतो हुजे।
टीहुंनि ॼणनि सां ॻाल्हाइयों आ। त कुछ कुछ कॉलियूं विच में जीअं कोई खणे नथो, त उ हुनमें बि उहो कॉल कटजी ती वंञे। कुछ कॉलिंग त ईअं ई थी वयूं आहिन।
अच्छा, हाणे मां हिकड़े सां जी जी जी जी मां हिकुड़े सां ॻाल्हायां पियो हाणे, त ग्यारहं मिनट त बारह सेकंड में ॻाल्हाइण थियों, वरी एतरे में आवाज़ हली वई, त मूंखे लॻो बारह मिनट में कुछ कटजंदो आ, त पोइ हुनखां पोइ ग्यारह मिनट ऐं पचीस सैकेंड में फोन पो उन कटे छॾीयई या ईअं कुछ थियो, त उहो जुड़जंदो की न?
जुड़िजी वेंदो जुड़जी वेंदव, जुड़जी वेंदव। हा, जुड़जी वेंदो आ, हा मतलबु की ॿारहां मिंट ॻाल्हाइयो, पोइ ॿारह मिंट पूरा नथा थीं सघनि, ॿ मिंट ट्रे मिंट पहिरियों ई ॿारनि सेकिंड खां, पहिरियों ई कटिजी थीं वंञे पई।
अच्छा!
हा, त बाक़ी जुड़जंदोअव बाक़ी मुंहिंजूं काफ़ी जेके कॉलिंग आहिन न, विच में नेट इशू जें कारण, मतिलबु ॾह मिंट अठ मिंट जेके मां ॻाल्हायनि न, त उहे कॉल जुड़ियूं न आहिन, कटिजी वयूं आहिन।
जुड़ियूं ई कानन खे उहे, मुंहिंजूं काफ़ी कॉल रिजेक्ट थी वयूं आहिन।
अच्छा अच्छा अच्छा
हा
हालांकी असांजे हा हा
त मतलबु की मतलबु की इहे की काफ़ी कॉल्स मुंहिंजूं इएंं ख़राब थी वियूं आहिन, कुछ ॼणनि अटेंड न करे पाया आहिन। त ईअं ख़राब थी वई आहिन, त मतिलबु हुन में टीह कॉलिंग करिणी आहिन, त उणिवीह कॉलिंग ॾेखारे थो पियो, एप में।
अच्छा!
हा
हाणे ॿुधायो तव्हां लगातार फोन लॻाई हुदंव, तॾि न तव्हांजो पूरो कंप्लिट थी वयो आ?
उहो त हाणे हर कोई मैसेज विझे, कॉल मी, कॉल मी त हर कंहिंजो लॻे थो अलाए छा ओ टास्क बि सभिननि खें न मिलिया आहिन, काफ़ी ॼणा परेशान लॻा पिया आहिन। त हाणे कुछ ॼणा आहिन, त जेके लॻाइनि था, त कंहिंखे कंहिंखे लॻाइनि? मां राति, कल्ह बि ॾाढी वेट कयमि, त कंहिंजी फोन न आई राति जो बि, मां चयो छॾेसि हाणे। अॼु वरी सुबुह खां मां कई न हुयमि, माखे मां कमु में बिजी हुयमि पंहिंजे में त, मां हाणे फ्री थी वियमि।
मां बि टिन चइ नएं नएं नबर खे लॻायुमि, त हुनखां हुनमें लगे ई न प्यो घुमलाए करे, मां सोचां थो की कंहिंमें लॻे त सुबह सां फ्री आहियूं, वरी पोइ बिज़ी थी वेंदासि त पोइ टाइम न मिलंदो। त लॻे ई न पई ल लॻे ही न पई, वरी मां सोचयुमि तां ग्रुप में ॾिठो माउ मां चयुंम, ॾिसां मतां लॻे हालांकि उम्मीद उम्मीद न हुई मूंखे लॻण जी, पर पोइ जन लॻी वई त मा लॻी वई त मां सोचियोमि हाणे मां हेॾो ख़ुश थी वञ कुल मिलाए करे, कि हाणे मिठाई खावां मां पंहिंजो पाणई।
हा, रोटी पाणी खाई वरितवे भईया?
न रोटी न खाधी आ। ऐं अच्छा मूंखे ॼे हिकिड़ी जानकारीय मिली, कि मुंहिंजी जेकी मिसिस आहे उहा तव्हांखे सु सुञाणंदी आहे। इहो तव्हां खें पतो अथव?
न न मूंखे न ख़बर आहे।
कल मां ॿुधायोमांसि, कि मां हिन हिन सां ॻाल्हायमि आओ पोइ चईं कि केसां ॻाल्हायो मां न पो बुधायो पो उन जो जेको लॻल आहे त्हां जो व्हाट्सप्प प्रोफाइल में, त ॾेखायो मां स चईं मां हिनखे सुञाणींदी आहियां मां, किय चई हा मां सुञाणींदी आहियां मां, कीअं भई च्यो मां सुञाणींदी आहियां त मां च्यो ठीकु आ हाणे मां हुन सां ॻाल्हाईंदुमि। अॻरि इन केस त मां हुनखे ॿुधाईंदसि त पोइ उ मूंखे ॿुधाए रखंदी कि त हुन खे कीअं सुन्याड़दी आहे।
अच्छा त न माखे जानकारी कान्हे हाणे कि तव्हांजी मिसिस कीअं सुञाणींदी आ। अमृतवेले वग़ैरह वेंदी आहे।
हाणे मां तव्हांखे ॿुधायाव थो, तव्हां शायद सुञाणे वठंदव। ॾिसो मुंहिंजी घर वारी जो नालो पहिरीं ॻाल्हि त मुस्कान खें असां रचना चवंदा आहियूं।
अच्छा तव्हां रचना चवंदा आहियो।
हा ऐं हुनजो मुस्कान इ चवंदा आहिनि।
हैलो हैलो
अचे अचे थी आवाज़?
हा हा अच थी विच में कटॼी वियव
मुस्कान ब्यूटि जे नाले सां दीप कॉम्पलेक्स में दुकान रुखोली सिलाई कंदी आहे सिलाई वारी मुंहिंजी घरवारी
अच्छा अच्छा हाणे हाणे उह त बंदि करे छॾियो अथईं ऐं घर में ही कंदी आहे।
हा दीप कॉम्पलेस दुकान खोली हुयइ। ऐं दीप कॉम्पलेस खां वरी बंद करे रखियईं। पोइ हाणे पोइ घर में ई कंदी आ।
फैशन डिज़ाइनर आहे।
फैशन डिज़ाइनर आ मस्त फुल सिलाई कंदी आहे। अॾ ॿि तव्हांखे दीपा दुकान बंद कई थई अथईं न त त जेके दुकानदार अथसि, हिन खें रोज़ सिलाई ॾींद अथसि ॾाढी।
अच्छा, अच्छा, हा हा।
ऐं हीअ सिलाई जेको आहे न दुकान ॿंदि कयई, छोकी हुते उहो एॾो वधीक वर्क हुयोस की हिअ करे न पई सघे। दुकान हेॾी बढ़िया हले स पई हेॾी मस्त दुकान बेनेसर छा ॿुधंयाव, पर हीअ छा आहे न थोरो सो वधीक वर्क जी वजह सां, बर्डन जी वजह सां हीअ जेको थोरी विक थी वई, मतिलबु कमज़ोर थी वई। त पोइ मूंखे चई, मूंखे चई कुल मिलाए करे।
हा
मूंखे चईं कुल मिलाए करे मां छा कयां, मां छा कयां, हाणे शरीर खां वधीक कोई शइ थोड़े न थींदी आ। त तूं कोन घर मां बाक़ी तुंहिंजे दुकानदार जेके सेफ अथई। त मां जी दुकान हिते ई आहे गला मंडीअ में। त मां हिथां रोज़, रोज़ जे को आहें तुंहिंजा झोला खणणा आहिनि मुंहिंजी जेके दुकान तां।
हा, हा
उहो ॾींहुं और अज् ॼो ॾींहुं।
अच्छा, पर सभ सुठो आहे न भईया। तव्हां ॾाढो सुठो आहे न कि सपोर्ट कयो था। अगर हिक हसबैंड पांजी वाइफ जो सपोट नथो करे त उहा वाइफ कॾहिं सक्सेस नथी थे। छोकी उहा घर जो बि कंदी अऊं ॿारनि जो भी कंदी ॿाहिरो बि कंदी न त उहा चाहिंदी आ कि हुनजो हसबैंड हुनखे सपोट करे त उहा माई न चाए करे वियना अॻिते कामयाबु थी वेंदी आ एं जंहिंजो हसबैंड न न कोई बि केतिरी बि लेडीज हुजे हाउस वाइफ हूंदी आ वर्किंग हूंदी न हुन जे घर वारे जो सपोर्ट हूंदो न उहो कॾहिं कामयाबु नथी थी सघे इह त सोचियो छो? छोकी अ न जेको सपोट करण वारो हूंदो आ न अगर जीवन साथी सही आ सपोट थो करे न त उहा लेडीस दुनिया में मतलबु ईअं मतिलबु ईंअ मतलब चमकी वेंदी आहे की हुन जी सीमा ई कान्हे।
अह तव्हां सपोर्ट था कयोसि ॾाढो सुठो आ। अ दीदीअ जो मां ॾिठो आ की मतलबु की ॾाढो सुठे सां उहा कमु कंदी आहे। साफ़ सफ़ाई बि ॾाढी बढ़िया तस सिलाईअ में।
त तव्हां सुञाणो था? कुल मिलाए करे।
हा सुञाणांसि।
कीअं? तव्हां वरी कीअं ॿुधायो न? कीअं सुञाणोस ता?
सुञाणासि इअं की अ कशिश भाभी आ उहा कशिश भाभी आ उहा मुंजी फ्रेंड आ अउं त उनजे ज़रिए मां उन जी मुलाक़ात थी हुई असांजी त ईअं हा त मां हुते शॉप ते बि जॾे ओपन कई त चयो वईं अचण लाइ त असां हिक दफ़ो वयास असां त ॾिसी आयास ॿुधाए पई कम मम जे लाइ। अउ वरी मूंखे चयईं की मां हीअं हीअं डिजाइन कंदी आहियां दुप्पटा डिज़ाइन कंदी आहियां मूंखे ॾाढी कुछ नॉलेज ॿुधाईदी पंहिंजे बारे में हा त मां तॾहिं जीअं तहां ॿु त मां सुञाणा ॾाढो सुठे सां सुञाणासि।
अच्छा -अच्छा, अच्छा उई मूंखे घर वारी चई न तव्हांजी डीपी ॾिठईं चयईं मां हिन खे सुनाणास थी कुल मिलाएं करे, मूंखे सुनाणींदी आ। अऊ तहांओ नालो बि खयइ सिदो वरी तहांओ नालो बि खयइ त मां चयोमास अच्छा त सुनाणींदी आ त पोइ ठी ॻाल् आ कुल मिलाए करे पो त अना बढ़िया आहे। पो त शाम मजेदार तव तहां सां ॿुराईयूं तहांजे हुन में त हुनखे बि कंफर्ट लॻंदो तहांखे बि कंफर्ट लॻंदो।
हा, न सुञाणा त न हा हा पर न कमु ॾाढो बढ़िया तस सुठे सां करे दी अगरि अ मतलब इअ की हो बि अगर सिलाई सेंटर बि चालू करे न त फैशन डिजाइनर मतलब डिज़ाइनिंग कोर्स सेखारींदी। त ॾाढी छोकिरियूं मतलबु सिखंदसि। छोकी ऑनलाइन ॿाहिरि वञनि थियूं छो कि ऑनलाइन ॿाहिर वञनि थियूं छोकरूं ओनलाईन में एतिरो समझ में न ईंदो आ ऑनलाइन बि अॼुकल हले थो। सिखनि थियूं पर जेको साम्हूं रूबरू जेको सिखण में अऊं ऑनलाइन सिखण में ॾाढो ॾींहं राति जो फ़र्कु आहे। हा।
ह
त हिन खां सुठो अगरि उह हलाए त ॾाढो बढ़िया आहे मतलबु की ॾाढी छोकिरियुनि जो सपोट बि थी वेंदो। की भई उहो बि कुछ सिखी क़ाबिल थी वेंदियूं।
तां हुनखे ॿुधायो न ॻालियूं।
अच्छा मां ॿुधायांस हुनखे।
चउ न त तव्हांइ नथा ॿुधायो।
हह ठीकु आ वें वेंदमि त मुलाक़ात कंदीमास पर ज़रूरु छोकी कुछ छोकिरियूं सिखी वठंदियूं पंहिंजे पेरनि ते बीहंदियूं की हर कंहिंजो भईया हिकु ॻाल्हि आहे की हर कंहिंजो समय हिक जहड़ो न हुँदो आ, उतार चढ़ाव जीवन में ईंदा आहिनि तव्हांखे बि ख़बर मां सभु मूंखे बि हार ते जीत पातो आ त तॾहिं चवां थी आउ दीदी खे बि ख़बर आहे ख़ासि कर उहा बि उतार चढ़ाव हुन बि ॾिठा आहिनि त अगर उह छोकिरियूं सिखी वेंदियूं हर कोई माउ पीउ चवंदो आ असांजी छोकिरियूं सुुखी रहे पर द राजा दशरथ बि पंहिंजी दीस सुख जी मतिलबु सुख शांति चए पे की मुंहिंजी धीउ खे मिले सभु सुठो ॾिसी करे हुन पाईंदी दिअ कॾ पतो होे छा की कुझु समय मुंहिंजी सिग रही न पाईंदी ऐं वनवास मिली वेंदुसि त हर कोई चवंदो की असांजी छोकिरी ख़ुशि रहे पर परिस्थितियूं ऐं हाणे कुझु बि चएजे त उअ चेंज थी वेंदियूं आहिनि त उतार चढ़ाव ईंदा आहिन अगरि सिखियल हूंंदी छोकिरी त पंहिंजे पेरनि ते क़ाबिल आहे की बीह रहंदी
हा
भई ॿाहिरि नथी वञे पर हिते घर मां त करे थी सघे उते ई आस पास जी छोकिरियूं उते क्लास चालू करे थी सघे घर मां एॾो कुझु हुनर तंइ ॾिसी सघे
त इहे गाल्हियूं मतलब असां मतिलब सोचे करे अॻिते हलूं न त असांजे सिंधी समाज में मतलबु ॾाढो नालो रोशन कंदियू छोकिरियूं भई पढ़ाई नाले में त आहे पर हे सिलाई कुकिंग इहे काथे न काथे धीरे धीरे दॿजी वयूं आहिनि
जबकि पतो तवं सिलाई सिलाई जो स्कोप ॾाढो ज़बरदस्त हुओ लेकिन अॼु जी डेट में कोई सिलाई करणु करणु पसंदि न कंदो आहे
नथियूं करनि न पयूं ॾाढियूं घटि थियूं करनि पियूं
जबकि स्कोप ॾाढो अथव ॿुधव स्कोप ॾाढो अथव न सिलाईअ जो
हा आहे
ऐं ॾाढो सुठो पैस सुठो बि आहे मतिलब कमाइण जो बि हिकु ॾाढो सुठो ज़रियो आहे हिकिड़ो इहो बसि असांजे छाहे सिंधी समाज में लॻंदो आहे छोकिरियुनि खे कि मथो ूसूरा वरी सिलाई करणु वरी पुराणी ॻाल्हियूं आ आहिनि पुराणे ज़माने जूं आहिनि असां इयो छा कंदासीं ह पहिरियों पुराणी माययूं कंदियूं हुइयूं हाणे सभु रेडीमेड वठूं मतलबु इन तरीक़े सोच सां सिलाई करनि नथियूं जबकी रीवा में जेतिरा बि अथव टेलर अथव न सभु मतिलबु सुठो कमाईंदा तंव
हा कमाईंदा आहिनि न हा ॿी ॻाल्हि इहा आहे की चवंद था आहिनि की ठीकु आहे रेडीमेड पायूं सभु कोई रेडीमेड थोरे न थो पाए। हर कोई रेडीमेड नथो पाए हर कंहिंखे कु कुझु आहिनि अहिड़ियूं त हुनन्हनि खे वॻा सिबियल ई फिटिंग जा वणंदा आहिनि ॿाहिरि फिटिंग सिलाई वणंदी ई ना आहे
ऐं मज़बूती जेकी हूंदव हुन रेडीमेड न हूंदोव हुनमें वधीक मज़बूती हूंदव।
हा
हा।
बसि हाणे सोच माण्हू खे हाणे अलाए किथां जी किथे थी वठी वञे। पर पहिरियों त हर कंहिंजे घर में सिलाई मशीन हूंदी, हाणे त विरले माण्हुनि जे घर मिलंदव सिलाई मशीन। पहिंरी त घर घर सिलाई मशीन हुई हाणे त कोई प्रो पोइ हाणे जी नूहन खे ट्रोपो ॾियणु न ईंदो आ।
नहं टोपण लाइ।
ड्रोपो ॾियण न ईंदो आ, टेलर वटि वेंदियूं आहिनि।
न तहांजे मुंहं में, तहांजे मुंहं में टोपो ॾई रखंदव, करे उहो हाणणु ईंदो आ, पर पर पर हो टोपो हणण न ईंदो आ।